हा हलो, जय झूलेलाल।
और छा हाल आ? हा करो मां त हेठ वेठो आहियां हिते ई। हा तहां छा करो था?
मां रोटी करणु वञा थी।
हा
अ तू दरबार कान वयो छा? हा
हम छा ठाहियो अथी?
मां मटर जी भाॼी अऊ फुल्का पचायां थी।
हा मटर जी भाॼी बि ठाहियो आहे।
हा मटर रस्ते। मटर अच्छा मटर न थींदा आहिन। हा हुह ठाहियां थी पई अउ फुल्का पचायां
हा, ॿियो भेण।
ॿियो सब ठीक आ।
काथे आहियो?
मां त घर में आहियां।
हा।
तूं काथे आ?
मां त हेठ वेठो आहियां हिते ई।
अच्छा दरबार कान वयो आ छा!
न न दरबार न वियो आहियां। वेंदम हाणे।
अच्छा,
साढी़ अठे ताईं।
हा ओह जेकी दरबार कान्हे टेऊराम दरबार।
हा हा सभु
हा हा सतनाम साखी वारी
हा,
हा, चालीहो हले थो।
हा हा, चालीहो हले थो। हिन जे पोइ हो जूलाई ते हो हलंदो, झूलेलाल जो
झूलेलाल जो?
अगस्त ते ख़तम थींदो। हा अगस्त जे पोइ हूते सितंबर ते लखनऊ ते मेलो हूंदो।
हा लखनऊ में मेलो बि थींदो आहे न? हम वेंदो आ?
हा मां त वेंदो आहियां।
अच्छा। बढ़िया थींदो आ न?
हा बढ़िया।
हा। मां बि हिकु बार वई आहियां।
हा, अचो घरु अचो।
हा हा, ईंदासीं। ईंदासी। ॿियो ॿुधाए सभु ठीकु आहे घर में?
हा हा, सभु बढ़िया आहे।
मम्मी, पापा, भेण
हा, हा।
ॿियो केरु आहे घर में?
ॿियो आहे, हे त आहिनि बड़ी मम्मी आहे, असांजी चाची, दादू
अच्छा।
हा ॿ भेण आहे।
अच्छा हिते सभु हेठ बि ठीक आहिनि न?
हा हा। सभु ठीक आहिन।
वाह। सभिनि सां मिलंदो कर
हा, दुकान वेंदो आहियां। टाइम ई न मिलदो आहे।
दुकान बि वेंदो आ?
हा।
छा जी दुकान खोली तई?
आहे बेकरी जी आहे। अयोध्या ते, श्री गंगा बेकर्स नाम नालो सां।
अच्छा। बढ़िया बढ़िया सुठो आ। पंहिंजी दुकान ती छा, किराए जी? किराए ते आ।
हा। हो चए पियो की सिखे बि
अच्छा।
हा।
सुठो आ बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कंदो आ।
हा।
अच्छा ठीकु आ। पढ़दो बि कर ॿियो छा सिखयल आ।
ॿियो आहे
ॿियो?
आ, न कुझु
अचछा।
ब
अच्छा! कहिड़ी रेसिपी?
ॿियो ॿुधायो?
कहिड़ी रेसिपी? ॿुध कहिड़ी रेसिपी? हा मां बि
आहे, मै मैगी वैगी ठाहे वठंदो आहियां।
मैगी वैगी ठाहे वठंदो आ। हा, ॿियो छा थोरो घणो बि ज़रूरी आहे अचणु।
हा।
अच्छा। बढ़िया आहे न मम्मी पापा या भेण वेंदी हूंदी त पोइ पंहिंजी रोटी करे वठंदो आ, न ॿियो छा।
हा हा, पंहिंजी बि रोटी करे वठदो आहियां।
अच्छा बढ़िया आहे ॿियो छा।
न ले ब करायां भेण सां?
हा हा ॻाल्हायो। आहे भेण के ॾीस
हा वठ भेण। न न उथ हलो, हा सुम पइया व ठह ई न थी। सुम पइहया।
छो? अहिड़ी महिल सुम पई आहे छो?
हा छा कयां बीमार आहे न, तबियत ख़राबु आहे।
अरे छा थियो अथसि भेण खे भाई?
हथ ते हो, कुझ आहे पता न छा थी वियो आ?
अच्छा। डॉक्टर खे दिखाओस न भाई।
हा।
डॉक्टर खे ॾेखारियोसि। वॾी भेण आहे की नंढी आ?
वॾी आहे।
तोखो वॾी आ?
हा।
अच्छा। घणा भाव भेण आहियो तव्हां?
असां टे भेण आय, हिकु भाऊ आहियां मां।
अच्छा, नंढो तूं ई आहे यानी।
हा नंढो मां ई आयां।
अच्छा। सुठो आहे न दुलारो बि हूंदे तूं?
हा।
बढ़िया आहे ॿियो छा, टे भाव में भ हे टे भेनर में हिकु भाऊ आहे ॿियो छा।
हा टे भेण में
हा। टे भेण पढ़ंदी आहिनि छा?
न, हिकु त बीकॉम करे थी और ब आहे
अच्छा। हिकु ॿ ॿ चाती करनि?
ब पता नी मूंखे कोन पतो आहे हुनजो।
अच्छा - अच्छा हलो ठीक आहे।
आयो सभ बढ़िया।
हा-हा सभ बढ़िया।
दरबार तव्हां छो न अचो था?
हा दरबार बि टाइम ई नथो मिले ईअ टाइम बितजी वञे थो। शाम जो हेॾे वन होॾे वन हे कर हो कर। सॼो ॾींहु ई टाइम बितजी वञे थो।
हा
हा कॾहिं कदार वेंदी आयां अहिड़ी ॻाल्ह कान्हे।
जी।
हम्म मज़ो ईंदो आ।
हा
हम दरबार ॾाढी बढ़िया असांजी दी जयपुर में बि त आहे अहिड़ी दरबार।
हा जयपुर ते बि बढ़िया आहे।
जयपुर में मांजी भेण रहंदी आ न।
हा
हा मुंजी वॾी भेण रहंदी आहे मां वेंदी जयपुर में मज़दूर नगर आहे उते कोई नालो। उते मुंजी भेण रहंदी आ। त मां वेंदी आयां त पो वरी दरबार ज़रूर वेंदी आहियां।
हा
हम्म। दरबार वॾी दरबार त उहई आ न सभिन कों।
हा
वरी हाणे शायद लखनऊ में बि आहे। ॿुधो आ बनारस में बि आहे हाणे इलाहाबाद में बि ठही वई आ बढ़िया। इलाहबाद में बि मुंजा पेका आहिन न।
हा इलाहबाद ते प्रयागराज ते न।
हा प्रयागराज ते। मुंजा मुंजा पेका आहिन त वेंदी आयां त होॾे बि ज़रूर ओ, लूकर गंज।
लूकर गंज हा
त वेंदी आयां त होॾे बि वेंदी आयां दरबार ॾे। थी आइयां ॾाढी बढ़िया हा सिंधी आ सब। सभ सभ आहे उते बि उते बि ॾाढो मज़ो ईंदो आ हर त्योहार इते बी थींदा आहिन, सिंधी त जाते काथे आहिन न। सिंधी जाते आहिन त हुते त्योहार बि थींदा ई रहिंदा आहिन।
हा सिंधी त जाते काथे आहिन।
हं हं हं राम नगर मे त ॾाढा आहिन।
रामनगर ते त ॾाढा आहे पंज सौ।
हा-हा न पंज सौ खऊं मथे ई आहिन।
हा पंज सौ थो मथे आहिन।
हां। ॿ ट्रे हज़ार त हूंदा ई हूंदा।
न न हेतिरे न हूंदा।
न न आहिन नानपुर हा हिकु ॾेढ ॿ त हूंदा ई हूंदा अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे गिनती जा कान गिनी आ लेकिन ॿुधण में इयो ही ईंदो आ कि ॾेढ ॿ हज़ार आहिन। ते कालोनी ठयल आ न हूं हूं
ॿियो मांखे कुछ रेसिपी ॿुधायो कढ़ी जी रेसिपी कढ़ी जी?
छो कढ़ी ठाहिंदे छा? मम्मी न ठाहींदी हुई छा तुहिं जी?
न हो वई आहे न हुनजा माउ बीह रहंदा आहिनि बनारस ते असांजी नानी
अच्छा ॿियो छा दोस्त यार अचिंता छा तुंहिंजे घरु?
न मां हिकु अकेरो आहियां। और पापा आहिनि भेण और हो वई आहे। मां मुंहिंज जी हा।
अच्छा कढ़ी चांवर खाईंदोव यानी?
हा ॿुधायो?
हा ॿुध हा थी।
हा
बेसण घी घी में पहले बेसण खे भुञे
हा
थोड़ो ब्राउन कलर जो थी वञे त पाणी विझेसि हुनमें
हा
पोइ वरी मसाला जेकी लूणु मिर्च विझी करे। टमाटा, भिडी सभु हे सभु विझी करे सीटी णेवायस। लूण, मिर्च, हैड
हा
हे टे शयूं विझी रखेसि पोइ हुनमें हा भिंडी कटे करे आलू लोभिया भाॼियूं इय ई त आहिनि सभु कुझु हे सभु भाॼी विझी करे और हो जेकी इमली उह खटी उहा न ईंदी आ।
हा वांगड़ बिड़ाल
हा हा बैगन बि बिजेस जेकी भाॼी आहिनि जेकी जेकी तव्हां खाईंदा हूंद हां
सिंधी ते वांगण चवंदा आहिनि।
हा वाङण हो बि विझेसि जेकी ॿ टे भाॼियूं मिलाए करे विझेस। सावा मिर्च विझेस पोइ पाणी विझी करे सीटी ढेवाज़ बढ़िया करे पोइ घरी ई वञे पोइ ॾिस पोइॾ पो खटी उह न थींदी आहे
इमली हा
हा हू बि विझेस थोडी धोई करे सभु विझी करे सीटी कॾे वए करे पोइ वरी ॾिस बढ़िया थी वई आहे घाट ई थोड़ो सो पाणी विझेस जीअं तव्हां खाईंदा हूंदव। उहा वरी खटी थी वेंदी पोइ धाणा कटे करे विझ सना सन्हा
हा।
बस, ॿियो छा? हेठों पेरे घी, हेेठों पहिरे गिहु विझी करे, जीरो, राई और मिर्च न थींदी आ, पीली वारी
हा -हा,
हे ट्रई शइ पेले विझी करे पोइ वरी बेसण विझासीं।
हा।
न त चओ त मां अची वञा तुंहिंजे घर ॾेखाइण,
अचो- अचो -अचो,
ठीकु आ, सुभाणे ठीकु आ, सुभाणे ठाहीजांइ त पोइ मां अची वेंदीमइ।
हा- हा ठीक आ अचदो, हा।
पोइ मां बि खाईंदीमांइ रोटी।
हा -हा।
कढ़ी चांवर त मूंखे बि ॾाढा वणंदा आहिनि।
हा।
हा, मम्मी कॾहिं ईंद तुंहिंजी?
मुंहिंजी माउ ईंदी आज। आज ट्री आहे, ॿ- ट्रे ॿ ट्रे जो ईंदो।
अच्छा, ॿ, ट्रे ॾींहंनि में ईंदी।
हा -हा।
त ठीकु आ, मां सुभाणे ठाहींजें त मां ईंदीमांइ ठीकु आ, मूंखे फोन करे रखजांइ हिकु बार, छोकी वरी मूंखे ध्यानु न हूंदो आ।
हा।
ठीकु आ।
हा, मांसां हा, छा थियो?
कढ़ी जा सामान सभु अनाए रखजें, कढ़ी पत्ता बि पवंदा ती हुनमें।
हा, कढ़ी पत्ता बि पवंदा आहिनि।
हा। सभु समान अनाए करे रखजांइ, पोइ मूंखे फोन कजांइ, मां अची वेंदीमइ ठीकु आ।
हा मां चवां तो हे जो रो टी ठहंदी आ, व फुल्को मासां हो गोल न पचदी आहे।
गोल न पचदी आ अरे तूं काथे तूं इअं कंदो कर न,
टेड़ी मेड़ी थी वेंदी आहे।
अरे थोड़ो इहे नंढा -नंढा फुलका पचाईंदो कर। उ कट्रो, वॾो बेले करे। पोइ कटोरे जी छाप करे रखदो कर, छापण छा हो गोल थी वेंदो फुलका।
कटोरे जी?
कटोरे जी छाप थींदी आ न, कटोरो रखी करे, थोड़ो धक हणंदे न त गोल फुलका थी वेंदा, नंढा -नंढा पूड़ी वांगुर।